व
हेलो हँ असी बहिन केसन छी
कतेक कि छै कतेक दिन से तोहर कोनो अता पात नहि छ हम तऽ चिन्तामे पड़ि गेल छल
हेलो हेलो तशी बहिन कते कते गायब छी इतना दिन नहि कोनो कॉल न कोनो मैसेज नचार सब ठीक छै न
अरे हँ चिन्ता मत करू बहिन हम कतहु हेरायल नहि छै हम तऽ ओतय छीयै जहि जकर तऽ बादल के घर कहल जाय छै हम एखन मेघालय मे छी औक
तोहार हम ऐते गर्मी से परेशान छीयै और तू ओते बादल के बीच घूम रहल छी कहिया गेले और ककर सग गेल छै
अरे हम पिछला चारि दिन से एते छियै अपन परिवार के स्ग अयले सच कहियौ तऽ कोमल एतेक सुन्दरता देखी कऽ तोहर आखि जुड़ा जी जेतो एते चारो तरफ बस हरियाली पहाड़ और अहाँ छुबैत भऽ गुजरैत बादल छ
सुन के तऽ बड़ा नीक लाग रहल छै हम तऽ बस फोटो मे देखले छियै तू एखन मेघालय मे कते छै और की की देखले से बतातो
एखन हम शिलांग मे छियै जे एते के राजधानी अछि एकरा पूर्वके स्कॉटलैण्ड सेहो कहल जाइत अछि हम सब एलिफेंट फल्स देखलो कतेक पैघ आओर सुंन्दर झरना छै दीदी और कल्हि हम सब चेरा पुंजी गेल छीये
चेरा पूंजी ओहि जगह न कहते दुनिया सबसे से बेसी वर्षा होइ छै ओते के मौसम केहन छै
आ ओहि जगह मौसम के तऽ मतबो पूछ एखन एकदम कड़क धूप रहतो और पशमे पूरा बादल घिर के अजूर पैंन परसाइ लाग हम सब ओते लिविंग रूट ब्रिज गाछक जड़ी से बनल प्रकृतिक कुल देखलेके बाप रे ओकर बनावट देखिक के अचंभित आइबेर
सचमे प्रकृतिक के अद्भुत अछि और कतहु गेलिये जे देखने लायक हो
लिविंग रूड ब्रिज जाइत क पैंतीस सए सीढ़ी उतरके हमरे तऽ हालत खराब होले अछि सास उपर नचे हो लगैत अछि
पुछ त सु
आओर जगह हमसब मॉलिंगलॉन गाम सेहो गेल अछि एकरा पूरे एशिया मे सबसे सफल गांव मानल जायला कतौ एकटा प्लास्टिक या ककरो तिनका ते नहि दिखाई द गामक लोग सब बड़ नीक और संस्कारी संसकारी हथी
आशी तोहर बात सुन के हमरो मन एखनी के मेघालय आबे लेल व्याकुल भए रहल छी हम आओर राहुल कतेक दिन से कते से कहू घूमे के प्लान बना रहल छी तू बता न हम सब एते से कोना अभी नीक रास्ता की छै
अरे जरूर आउ तोरा सबके तो एकदम आयब के चाही देखु राास्त बड़ा आसान छै सबसँ पहिले तोरा के गुहाटी पहुँचे जते समझी कुछो
अच्छा गोवाहाटी तक कौना ट्रेन से या फ्लाइट से
दोनो विकल्प अछू अगर समय बचाबे क छौ तऽ पटना या कोलकाता से राइट गुहाटी के फ्लाइट लेलो छै और अगर आराम से बजट मे जाय अछि तऽ सीधा गुहाटी लेल बहुत रास ट्रेन छै
अच्छा अच्छा गुवहाटी पहुँचला के बाद ओहिजा से शिलांग कते दूर छै और ओते से कोना जायब
गुहाटी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के बाहर से तोरा आराम से शिलौंग लेल शेयरिंग टैसी मिल जाती और पर्सनल कार सेहो बुक कर सकै छौ गुहाटी से शिलोंग के दूरी लगभग सए किलोमीटर अछि रास्ता कतेक सुन्दर छै तीन चारि घंटा के सफर कखनो बीच जसी पतो न चलता रास्ते में उमियम झील छै ओते रुकी के चाय पीबै के मजा ह कुछ आओर छै
वाह सुन के एकदम एतना बढ़िया लागत छै तऽ देखब ने कितना बढ़िया होछू अच्छा हसू दीदी ओते रहै के की व्यवस्था छै मने होटल सब आसानी से मिल जाय छी या एडवानंस मे बुकिंग करैल जरूरी छै
देखू कोमल शिलांग में त बहुत रास होटल्स औ होम एस्टे छै ब अगर तू सीजन मे आबै छी तऽ पहिले से ऑनलाइन बुक कर लेबे कय तऽ परेशानी नहि होतौ होम एस्टे सब बड़ नीक होइत छी ओतय के लोकल संस्कृति बुझय मे मदद मिल छै
अच्छा अच्छा आऔर खाय पियए के की व्यवस्था छै मने हमरा तऽ शुद्द शकाहारी खाना चाहि ओहिजा कोनो दिक्कत तऽ नहि होते छै शाकाहारी खाना के
नहि नहि कोनो दिक्कत नहि होतै एते ओतय भारतीय और शुद्ध शाकाहारी खाना सेहो आराम से मिल जाइत अछि हँ लोकल खाद्यानमे मोमोज आओर थुकमा कते नीक मिलैत छै जे शाकाहारी मे सेहो रहै छै
अच्छा अच्छा तू तो तो मोमोज खुब जी भर के खायल रहल छै लोग के मोमोज इतना पसन्द छै कहा न तू तऽ म बस खूब मन भर के खल रहे छीय तो के इतना पसन्द छै ने उ
हँ हम तऽ खाय ल छी
अच्छा पर ई बताबऽ ओहिजह मौसम के हिसाब से की
एखन तऽ हमरा एतय बड़ गर्मी छै एते दिन मे मौसम सुहाना रहै छै मुझा साँझ होते कनि कनी कन कनी बढ़ैत जाइ छै ताहि लेल एक दो जैकेटर फ्रॉ जरूरी रखि लेबै आऔर हँ सबसे जरूरी चीज छाता य रेननकोट कखनो ने भूलौ एकत कखनी पायन परस जाइत छै कोनो ठीक नहि
अच्छा अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तू तऽ हमरा पूरा टूर के प्लान बना देले
तोहर अवाज नह आबे कऽ छै
तू तऽ हमरा पूरा टूर के प्लान हमार पूरा टूर के प्लान बना देले छिय हम आजे सऽ साँझमे राहुल से बात कि चलय अगला महिीना के टिकट बुक कर लिय जा छै एडवानंसे मे
बड़ नीक विचार छ आब तू जल्दी से आउ फेर हम सब सेहू एक संग कतहु दूसरो ट्रिप पर चलबह एखन हमर मम्मी बजा रहल छथि हमरा के सब डउकी रिवर देखलते निभलक छै
अच्छा अच्छा आब एकरा बाद कैजाय जाय के प्रोग्राम छै तू तऽ घूमे फिरे रहल छै
अब तऽ हम तो सोचे छियै नेपाल जायके बड़ा नीक जगह छै
अच्छा अच्छा हँ हमहुँ रीलमे देखले छी कि नेपालमे बड़ा नीक नीक आऔर प्रकृतिक के सुन्दर जगह छै ई पोखरा उखरा बड़ा टूरिस्ट वाला जगह छिये
हँ और एगो एगो मंदिर भरू कऽ नाम नऽ याद आतो हँ पताल में जाक ब ए शिवजी के मन्दिर अच्छे ओ बड़ा नीक लागेेला वो कहहि ले कि शिवजी पताल मे हैं
ओ बड़ा सुन्दर होइ छै तब तऽ
हँ
ओर होइज पशुपति पशुपति नाथ की मनोोकामना माइ मन्दिर छै नऽ
हँ ओहो बड़ा नीक मन्दिर बा बहुत मानता वाला मंदिर बा
अच्छा अच्छा आ होइ जयतऽ शायद ऊपरे ऊपरे सब कुछ बाँटे माने घूमे फिर फिरे खतरा कम से कम एक हफ्ता लेगे जाइ छै
अरे आराम से लग जे एक हफ्ता छी चिन्ता नऽ को करै छी हम प्लान बनायब तो अरके बताई तब तू और भाइ साहबो चलो
हँ हँ बिल्कूल इ छै नऽ की अकेले अकेले निकले में न बनेेलय छै बाकि साथ मे ग्रुप मे जाइ छै के मजा कुछु आऔर बा
ई तो सही कह देरहौ और अपन दोनो बहिन रहब तऽ खूब मस्ती करल जाइ छै
हँ एक संगे बचपन के यादो ताजा हो जाइ टाइमो स्पेंड हो जाइ छै
हँ और मोमोज खाएबके
अरेे तू तऽ मोमोजे मऽ रह ली हऽ तू तऽ मोमोजे मे द इतना तो के मोमोज पसन्द छै
मिलले सबटा
हम तऽ खायब मोमोज तु नहि खायब छै मत खायब छै
न न हमहू खायब अरे तूहो कखनो मजाकिया बारू छि
चलो ठीक हो बहिन हम
बहिन एक संगे रहे छी
हम घुमल जात बनी इलोग बुलावत छै फोन बार बार आबे छै
हँ हँ चल चल तू एन्जॉय करै छ खूब फोटो खींचिये छी और हम के सब फोटो भेजिये छी इत्मिनान से
हँ एकदम भेजब तोहरा अभी कैसे मिलै छियै अपनन ध्यान रखिए बहिन बाय
हँ तू हो आराम से जाइए हैप्पी जर्नी
अरे थांकू थांकू छै